अस्ते
आओर बतैयै की हाल छै
ठीक छियै अपने के की की करै छियै
कते जाइ छियै गाछी उछी घूमे केना केना मन नहि लागै करबै बैठलछल
हँ चलि जाइत छियै केनौ घूमि फिर कऽ अबै छी घर मे तऽ मन न लगे लगै छै अपनेके
नहि अपन बताइए न अपन कैसन
अ अपने के आवाज न अबै छै सही से
माय बाबूजी के हाल खबर बताइए न कैसे आ
सभ लोग ठीक हइ अपनेके परिवारमे सभ ठीक छै
हँ सबलोग नीक छियै रौआ बताइ न रौआ ठीक से रहै छै न
आ नीक छै हम गाछी जाइ छै अपने
हँ आयल है दोस्त सोचलिय घुमिय गर्मी बहुत न हते
हाँ अ देख देखै छी आम गिरल छियै अभी बहुत ज्यादा
आम तऽ बहुत गिरल है
हँ गिरै छै कालुआन इहाँ आयल छियै ने तऽ ओ खाली आम गिरल छिय त उठा के लेबे छै ओ के और अचार लगा देवल छिय चाहे खट मिठी बना लेबल छियै
हँ आओर बताइए न सब ठीक है
हँ सब नीक छै अपने कुछो से काम करै छै ओनी सँ आवाज आबैय छै
ना नहि कूलर चलै अतै ने इह सँ आवाज जाइ छियै
हाँ अपने कहाँ छियै
अभी बैठल हतिैय यहाँ दुोकानमा मे
हाँ
फकहले हथिन की केना घुम ना कहिं घूमै चल ही हैय
हँ चलल जेत छिय अपने बतावल जेतेय तऽ कहाँ चलल जते तऽ जहाँ चलल जैतै
नेपाल चलिय घूमे नेपाल
आ नेपाल तऽ नीक जगह तऽ नीक छियै लेकिन वहाँ घर उर ननू छियै
ना लेकिन घुमे वाला मस्त जगह अति ह
हँ घूमेैवाला तऽ जगह एऐले छियै लेकिन आओर कोन के घर तऽ रहे के छै न मजाक आब
की की खालिय हेथिन
हम तऽ दालि रोटी सब्जी चावल सब खैलिय छिय अपने क के खलिय छ
हँ दाल भात आलू परवल के तरकारीरा घर कथ के तरकारी बन है
हमरा घर तऽ लौकाके तरकारी बनेलतिै
ह बहुत स्वादिष्ट रहलथि लोग का
न स्वादिष्ट नहि रहल छियै अपनेसँ बनले छियै तऽ नमक जादा हो गेल छियै तऽ उहे प्रॉब्लम हो गेल छियैत दिक्कत हो गेले छियै आओर बतैयै अपने की की खयले छियै
आ दाल भात आ आलू परोलके तरकारी आ कोल्ड्रिंक उल्ड्रिंक पी लेथिन ओरा कोल्ड्रिंक पसन्द छियै कि आम उमके जूसस ईसभ
हँ हाँ आमके जूस आमके जूस पियै छीय हम काफी नीक लगै छै स्प्राइट पियै छियै हम गर्मीके दिनमे स्प्राइट पियै छी ग्लुकोज ग्लुकोज डी पियै छी ओ एनर्जी देबै छी पावर शक्ति देबै छै
सतू न पिय
आओ शत्तू उतु तो पियै छियै दही उही खाइ छीियै लस्सी उसी पियै छीय जैस जैसे देहमे से गर्मी कम लगै छै जैस
हँ सत्तू सँ तागत
हँ अपनेके आवाज नहि अबै छै फ्रेश
बोलले हथि कि सतू पिलासँ ताकत बहुत मस्त मिलै हथिन
अमे लैय हथिन अपने न पिय छी
हम पियै हेथिन हमरा सत्तू बहुत पसन्द छै लस्सी भी बहुत हम पियै हेथिन
ह वह ठंडा उंडा जादा न पियए छी ओ दिक्कत हो छी
हँ
हँ सतुआ अतूआ पीबै छी
हँ कहले हथिन कि पढ़ाइ उढ़ाइ नीक चलै हइ
पढ़ाइ लिखाइ तऽ नहि चलै छै अभी पढ़बै अभी तऽ बी ए कलियै नँ अभी तऽ बारवीं पास भेलियै नेँ फेर आगे पढ़ल जेतै बी ए मे नाम नामांकन करबै आ पढ़ब बाइ हकी कहै छियै
न किछो दोस्त ल ह
आवाज नहि अबै छै नीक
एक दोगो दोस्त लोग हथिन फालतू फालतू उह लोग बोलत हथिन कछो कछो
दोस्त लोग अबै छै तऽ मजा तऽ अबे होइथिन दोस्त के साथे
हँ बहुत बहुत
आब कहाँ जायके विचार करै छी अपने
सोचे यदी नदीथि नदी उदी घूमैके
ह जाालथि काफी जगह बनिआ बनिआ छै
हँ त छठ पूजा पसरल की
हँ छठ पूजा काफी हँ छठ पूजा काफी नीक लगै छी गाँव के पूरा आ आदमी सब जायय छी नदीपे बहुत अच्छा लगे छै कपड़ा न पेने खरीदै छी पेनेै छी काफी अच्छा लगै छी
हँ आ सुनने मे अलै हथिन कि र अंकित के जरे जा के कहना तऽ दोस्त से कर्जा मंगा के आ ओकरा के पिजा उजा खियले हथिन अकेले अकेले ई सबमानी करैत हथिन का हे
न गलत अपने
न ओ सी बोल सहिए बोलै बोल ह के
न सहि न बोललथि नहि पुरवा देवल छी हमे तब कहै छीै
हँ अंकिते बोललेथि नर से
न ओ गलत बोलले हथिन
न न सहिी बोलैथ भगत जी बोलै छी
न पुरवा देवल जत तिका बता दे
बा कथी करइ त नभी
हम
आ
हम तऽ नीक छीियै अभी अभी हम किछो नहि करै छी आराम से बैठल छी अपने अपने कहाँ छै
अभी एन्ने दोकानमे हम बैठल छियै एना कूलर लग गर्मी बहुत हइ का करैै
कथी करै छै
बैठलथि पंखा लंखा करी ह बोलने आते है कि अयती शाम के तऽ खर्चा वर्चा होती है कछ
हँ अंकित करै छी खर्चा करै छी ओकरा बुलावल छै तऽ खर् कड़
कथी खर्चा करी
अपने बात आई तऽ खियाइ
हँ हमरराे बोल रहे ता कि पिज्जा उज्जा खियाआवला तऽ हम कहलिय पैसा आइ तऽ पिज्ज उजा खिया
हँ किया देबल छी कय खियाबइ छै
पैसा अतै अच्छा खासा तऽ खिया देबेतै काम मेहनत भेली तऽ कहाँलै
आयल छियै सबके पैसा आयल छियै अपने केना आयल छियै पेमेन्ट
आ जााददा रुपैआ ननू म लै
आ इस हँ इस टाइम जादा पैसा नहि आबै छै कोनोोक के अच्छा अगला भर होत ही होत ह खर्चा होत ही
अहाँ पिछला तऽ कितना रुपआ उठेले छियै
हम जा्यदाा नहि उठयनेे छी सात आठ सए रुपैआ आयल छियै
छूट न दू दूध दू दू बेर आयल हथिन रह दू हजार प्लस मे
न पैसा छ अभ आ लय नहि छी
न प्रोसेसिंग मे हैइ
आ प्रोसेसिंग नहि छै
मने मिलाक तऽ दू हजार भऽ होइयए गेलै।
हँ निकाल क हो गेले हइ दो हजार हो गेले
दू हजार हो गेल
हँ दू हजार हो गेले हथिन तऽ कर्जा देबेके हथिन
कथ के कज
कार्यालिथि न उ दने छै
ओ एकगार मैने दुोकान मे से हेडफोन ले ले नथ एक दू दिन पहिलेगो खराब हो गेलै
ओ कैसन हेडफोन लेने छियै
टाइपिसँ वाला ओरिजिनल कऽ कऽ दोकानदारकेँ दऽ दिअ।
नहि टाइपिसँ वाला ब्लू हेडफोन मोतिहारीमे मिलै छै, काफी नीक मिलै छै ओतय।
ह बोलल आती ह बोलने आती है
छओ महिनाके ओक अथी देबै छी घरा देबै छी ओकर
बोल रहे त कि आओर सभ बता यी ने
सभ तऽ ठीक छियै अपने बतैये अपने के खाना पीना खैनी
हँ खाना पना खा लेलियै कि तिका जाइ छै घूमे तऽ थोड़ा बादमे कॉल करन अथि
हँ जाइ छी अपने ठीक छी सभ ठीक छी
आसा अपन ख्याल रखिए
चल ठीक छै ठीक छै